हेलो
हँ राधे - राधे
हँ राधे - राधे
तब वैह भगवती केँ जे है से उ गीत जे छै से अथी वला जे छै उ पूनम मिश्रा वला जे एगो पर प्रसिद्ध गीत छै कोन
कोन
अरे एगो गीत नय छै साझ
जय - जय
साँझ के दियवला गीत सब नै छै, अम्बे अम्बे जय जगद अम्बे
हँ हँ।
आ एकटा आओर छै ने ओ कथी कहै छै सबहक सुधी अहाँ लै छी हे मैया
ह एहिके मुखरा बजबै तहन ने हमरा
सबहक सुधि अहाँ लै छी हे मैया हमरा किया बिसरै छी, हे
हे ऐ हेऽ
आ नै तऽ वही के गीत छै अम्बे अम्बे जय जगदम्बे के छै।
हाॅं हाॅं ई दोसर गीत। तऽ ई बला जे छै त यौ छै विनती सुनियौ हे हा
जगदम्बा घर में दियरा हाँ हाॅं बिन सु। ती सुनियो हे महारानी
न हमसब ठार शरण में ना विनती सुनियो हे महारानी हम सब ठार शरण मे ना।
हा
इसेए
अच्छा किछ नै तऽ छैठे के गीत गाबु। छैठे के गीत गाबु जे छै से अयमें जे छै से अथिये बला
ए छैठ के
हाॅं।
हुॅं
उगा हो सुरज दे, जय
उग है सुरुज देव।
मैया हे गंगा मैया मैया हे गंगा मैया चै उ वला। कांच ही बांस के बहंगिया
बहंगिया बहंगी लच कत जा
जाय बहंगी लच कत जा ह
भाटे जे पुछेला बटोहीया। बहंगी ककरा के जाय बहंगी ककरा के। जाय। तू तऽ आन्हर ह। हवे रे बटोहीया। बहंगी छठी माय के जाय।
आ।
बहंगी छठी माय के जाय।
आ एकटा ई सबसे नीक गीत छै मार बौ रे सु
सुगबा धनुख से। सुगा गिरे मेर राय। आ। सुगा गिरे। र राय एकटा इहो छै। केलबा के पात पर उग ये सुरूज। सुरुज देव झाखे झोखे हाथ पर उगेलनि सूरूजबालए झाके झुके इ करेलु छठ बारती या से से झाके झो खए ए करेलु छठ बड़तिया से झाके झु
झुखे
हम तो से पूछि बरतीया ये बर तिया से केकरा लगी हम तोऽ से पु छी बरतीया ये बरतीया से करा लागी ई करेली छठ बरती या से ककरा लागी हमरो जे बे ट बाक बने ऐसन बेटा वासे उनके लगी हमरोजे बेटे वा पवने ऐसन बेटबा से उनके लागे हे करेली छठ बड़त तीया से उनके लागी आँरौ ई
हूँ बढ़िआँ जे छैय से गीतसब छैय अच्छा दिवाली पर के कोनो गीत नै छैय की
दिवालीमे दिवालीमे मैथिली गीत त एन जगमग जन्मति लक्ष लक्ष्मीे जीके गीत होइ छैय हाँ दीपावलीमे लक्ष्मी मैया घरमे पधारो महालक्ष्मी मेेरे घर मे पधारो
मैथली गीत छै ने
हँ - हँ
एयठम तऽ केवल मैथिलीमे बाजअकेँ छै
तऽ इ जे अखन जे गेलिये यहै झाके झूके करेलु इ तऽ भोजपुरिये गीत छै नऽ
नय तऽ ओते चैल सकै छैय चैल सकै छैय
अए आब तऽ माँ लक्ष्मी जी केँ गीत
चाहे उ विवाह वला गीत सब जे छैय से गुनगुनाउ नऽ उ अथी वाला गीत सब जे छै कथि कहै छै, बागमे अलबेला रघुवर आयोजी राजा जनक केँ जी केँ बागमे सोन केँ
मे व्यञ्जन पारोसल
इहे सोन केँ थाली मे बिरिया लगावल बीरबा पूजन आयो जी नय हाथ कमण्डल रेसम डोली हा थ कमण्डल रेसम रेसम डो ली पनिया पीबन आयोजी राजा जनक जी केँ बागमे अल बेला रघुवर आयो आयो जी राजा जनक जी केँ बागमे अच्छऽ एकटा सबसँ नीक गीत छै उ मोद लताजी केँ उ जे कुन्ज बिहारी गेने छै घरबा छमकाबैत आबै
घोरबा छम कमे हुनमा देखु सहेलिया मोरीहे
मुड़िया केँ अ ग म अपार देखू सहेलिया मोरिया है
हे मोरिया केँ अगन नऽ अपार
एकटा आओर छै अही मे सरिसो केँ कलि सिया ज्योति महान हे तीसी फुल रंग दुलहा सुहान हे
तीसी फुल
बौआ केँ कनि साइड कऽ देबै
बड्ड हसै गली बदमाशी करै बौआ केँ धऽ देलियै झूलामे आब जे ओकरा सुता देलियै तऽ आब ओकरा लात लऽ लऽ कऽ अथी करै तऽ हाथ लऽ कऽ झुलबी कहै छी तऽ सुनबे नय करेे हाथ लऽ लऽ कऽ झुलबै झकझोर करे फेेका ज तै बात नय सुनैत छथि
हमरा नइ चाही यौ पाहुन जोग जप चाही यौ पाहुन जोग जप ध्यन हे हमरा
हँ तऽ चाही यौ पाहुन हमरा तऽ पाहुन हे हमरा तऽ चाही यौ पाहुन अहि सटान है
हमरा
हमरा तऽ चाही यौ पाहुन
अही सनक मेहमान हे मिथिला केँ नऽ तऽ वा से
हे बढ़ि गेलै सान हे मिथिला केँ ना ता बा से हाम अय
जेकरा लागि जोगी मुनी बन मे धोरे ध्यान हे बन मे धोरे ध्यान हे से ही प्रभु
ओल
से ई प्रभु मोरा अंगना कुटैय धान हे से ई प्रभु से बात छै
पाहुन
आओर की कहै छै कोनो अथी विवाह बिदागरी वला गीत ई सब जे छै से गबियौ नऽ हँ ओ एकटा बड़ नीक गीत छै ए
राजा जनक जी केँ
उ नय एकटा ई छै अरे बढ़ निक गित छै सीता केँ सकल देखी झखथिन जनक री
जी
आबे सीता रहलि कु मार गे माई नय नय ई नय ई नय ई नय एकटा आओर गीत छै नऽ उ अ हे हमरो केँ कहाँ ले ने जाइ छै रे कहरिया हई ई नम छै ई नय छै ओहिमे छै बड़ नीक ओकर शुरुआत छै ई एहिसँ आ कथि कहै छै आई माई रोबैत होइहे अम्माँ केँ समझबैत होइहे हमहूँ बैसब हिया हा री रे कहरि
अरया
तऽ नय बड़ नीक गीत छै ई बिदागरी वाला अथी वाला बड्ड नीक ई फेमस गीत छै बहुत प्रसिद्ध गीत छै ई एकर गीत केँ शुरुआत मे छै
किछ किछ एक अन्तरा दू अन्तरा लिख लेब नऽ तहन ठीक रहत
हँ ओना ई गीत केँ बोल छै अथी कहै छी हम याद जे हइ से हमरा आइब रहल अछि कनि - कनि
हुँ राज जनक जी केँ एक बे बेटी सी सिता से एक बेटी सीता सेहो कोना सा सुर जाइ
हँ एहने गीत सब छै शारदा सिन्हा केँ ओना हमरा सब सँ बेसी फेमस गीत लगै यऽ ओ अथीवला एखन चलै उ छै बहुते छै ई फेसोबुक पर एगो यूट्यूबो पर एकर बहुते रील्स बनै छै अथीवला मार मार केँ हो दुल्हा अथि कथि कहै छै मार - मार केँ हो बलमा मार - मार केँ अपना बलमा केँ जगाबे